हलो नमस्कार।
सब ठीक छैय?
सब ठीक छैय।
तऽ आज हम एक बहुत रोचक विषय पर बात करे चाहै छी ओ विषय के बरमुडा समुद्रक सब वैष्यमय क्षेत्र के बारे मे ठीक छैय।
ठीक छैय।
कहली हम एक बरमुा ट्राइंगल के बारे मे पढ़ि रहल छलु आ हमरा बुझायल जे दुनिया के सबस प्रसिद्ध राइट सबमे से एक ई सेहो अछि।
बिलकुल बरमुंडा ट्राइंगल अटलानंटिक महासागर एक क्षेत्र अछि जहि से जुड़ल अनेक रहस्यमय घटना सबक चर्चा दशको से होयइत आबि रहल अछि।
सच कहू तो एकर नाम सुनते जहाज आ विमान गायब होयबाक कहानी याद आबी जायत
हँ कतेको वर्ष धरि दबाब दबा एकल गेल जे एहि क्षेत्र मे जहाज आ विमान बिना कोनो स्पष्ट कारण गायब जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे एहि कारण लोकसभ एकरा बहुत रसोमय मांगैत छथि।
बिलकुल जखन कोनो घटना स्पष्ट उत्तर नहि भेटैत अछि तखन रहस्य आ कल्पना दोनो बढ़े लागैत अछि।
कली हम फ्लाइट नाइनटीन के बारेमे पढ़लियौ
हँ नाइनटीन फोर्टी फाइव मे अमेरिकी नौसेना पाँच विमान परशिक्षण म मिशन दौरान गायब गेल छल आ ई घटना बरमुंडा ट्रेंगल के प्रसिद्ध बढ़ाबेमे महत्वपूर्ण साबित भेल।
सच कहू त ओ घटना बहुत विचित्र लगैत अछि। अचछ
क्योंकि खोज अभियान बादो विमान सभक स्पष्ट प्रमाण नहि भेटल
हमरा लागैत अछि जे एहि कारण एलियनस आ अलौकिक सिद्धान्त सब जन्म लेलक।
कोलकाता के लोग एलियन समान यात्रा समुद्री रसचस आ अन्य कल्पना तमक सिद्धान्त प्रस्तुत करय लागल।
कहलिय हम पहिलियौ जे वैज्ञानिक सब एकर अलग व्याख्या दैत छथि।
हँ वैज्ञानिक मानैत छथि जे मौसम समुद्री तूफान मानवीय गलती आ तकनीकी खराबी एहि घटना सबक मुख्य कारण भ सकैत अछि।
सच कहू तो महासागरक मौसम बहुत तेजी से बदली जायत अछि।
बिलकुल अचानक उठनिहारहार तूफान आ विशाल लहर जहाज आ विमान दुनू लेल खतरनाक साबित सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे कम्पास सम्बंधित समस्या सबक चर्चा सेहो होइत अछि।
हँ किछु शोध कर्ता मानैत छथि जे एहि क्षेत्रमे चुम्बकीय विचलन मैग्नेट वाइब्रेशन दिशा निर्धारित के प्रभावित सकैत अछि।
हू कली हम देखलियौ जे कतेको विशेषज्ञ बारमूला ट्रांगल के सामान्य समुद्री क्षेत्र मानैत छथि।
बिलकुल कतेको वैज्ञानिक कहैत छथि जे एहि क्षेत्र मे घटना सबक संख्या अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग सब से विशेष अधिक नहि अछि।
सच कहु तो मीडिया सेहो एकर रहस्य बढ़ेबा मे भूमिका निभौने अछि।
हँ पुस्तक फिल्म डॉक्यूमेंट्री आ समाचार रिपोर्ट सभ द्वारा ई विषय अत्यधिक लोकप्रिय बनि गेल।
हमरा विश्वास अछि जे एखनो बहुत लोग बरमुंडा ट्रइंगल रहस्य से आकर्षित छथि।
बिलकुल क्यूकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अज्ञात आ अंश सुलझल राय स सभक तरफ आकर्षित होइत अछि।
हँ सही कहलियऐ मरमुरा ्रायंगल केवल महासाागरक एक क्षेत्र नहि बल्कि मानव जिज्ञासा रहस्य विज्ञान कल्पना आ सत्य खोजक तेहन प्रतीक बनी गेल अछि। जे दशकों बादो लोक सब रुचि केन्द्र बनल अछी।
खाली ब्र्मुण्डा ट्रंगल के बारेमे पढ़ैत पढ़ैत हमरा मन मे एक और प्रश्न आयल जे आखिर एहि क्षेत्रक समुद्र गहराई मे एहन की अछि जाहि कारण एते रहस्य पैदा भेल।
बिलकुल महासागर गहराइ स्वयं एक पृथ्वी सबस कम खोजल गेल क्षेत्र सबमे से एक अछि एहि कारण कतेको कल्पना जन्म लैत अछि।
सच कहू तो समुद्रक तल के बारे मे हम चंन्द्रमा के सतह से सेहो कम जानकारी रखैत छी।
हँ वैज्ञानिक अनुमान अनुसार महासागर एक बहुत बड़ा हिस्सा ह एक पूर्ण रूप से मानचित्र नहि भेल अछि।
हमरा लगैत अछि जे एहि कारण लोक सब समुद्रक भीतर गुप्त से तऽ या रहस्यमय संरचना सम्भव चर्चा करैत छथि।
बिलकुल कतेको कथामे समुद्रक भीतर प्राचीन शहर आ अज्ञात संरचना सबक उल्लेख भेटैत अछि।
काल्हि हम एटलान्टिक्स नामक एक प्राचीन सभ्यताक बारेमे पढ़लहुँ
हँ एटलांटिक एक प्रसिद्ध कथा अछि। जाहि अनुसार एक अत्यन्त विकसित सभ्यता समुद्रमे डूबी ग गेल अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोग एखनो मानैत छथि जे एटलंटिक वस्तविक रहल होयत।
हँ मुदा एकखन धरी एकर कोनो ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहि भेटैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे ई समुद्रक भीर ज्वलमुखी गतिविधि सेहो रहस्यक कारण बनी सकैत अछि
बिलकुल समुद्रक तल पर हजारो ज्वालामुखी मौजूद छति आ कतेको क्षेत्र मे भू वर्गीय गतिविधि बहुत सक्रिय छियै
काल्हि हम मेथेन गैस बबल थ्योरीके बारेमे पढ़लहुँ
हँ किछु वैज्ञानिक मानै छथि जे समुद्र तल से अचानक निकल नियार मेथन गेस जहाजक तैराक तरावक क्षमता प्रभावित कर सकैत अछि
सच कहू त ई सिद्धान्त बहुत रोचक लागैत छथि
हँ मुदा वैज्ञानिक समुदाय में एहि विषय पर एखन बहस जरूरी अछि
हमरा लगैत अछि जे आधुनिक तकनीक द्वारा एखन अधिक जानकारी प्राप्त हो सकैत अछि
बिलकुल डप सी रोबोट्स सोलर सिस्टम आ एडवानस सब मरीन समुद्र गहराइ अध्ययन करमे सहायता करैत छथि
काली हम पढ़लु जे समुद्रक तल पर कतेको पर्वत श्रृंखला सेहो अछि
हँ हां महासागर भीतर पृथ्वी के सबसँ लम्बी पर्वत श्रृंखला मौजूद अछि जगकर अधिकांश भाग पानिक भीतर अछि
सच कहु तऽ ई जानि क बहुत आश्चर्य होइत अछि
बिलकुल समुद्र केवल पानी नहि बल्कि एक विशाल अज्ञात संसार अछि
हमरा विश्वास छै जे भविष्यमे समुद्रक गहराइ से जुड़ल बहुत रास रहस्य खुलत
हँ वैज्ञानक प्रगृति के संगङ हम धीरे धीरे महासागरक अ अनदेखल दुनिया के समझे लगल
सही कहलियै बरमुं्डा ट्राइंगल के रहस्य केवल गायब जहाज आ विमान धरि सीमित नहि अछि बल्कि ई हमरा महासागर ओहि विशाल अज्ञात संसारक याद दिलाबैत अछि जते एखनो अनगिनत रहस्य वैज्ञानिक खोज असम्भव मानव सभ्यता लेल महत्वपूर्ण जानकारी छुपल हो सकैत अछि
कहिम बर्रमुणडा ट्रायंगल से जुड़ल कतेको गायब जहाज आ विमान सबक घटना पड़ि रहल छलहु आ शच कहू तऽ किछु घटना एतेक विचित्र लगैत अछि जे वहि पर विश्वास करब कठिन भइ जाइत अछि
बिलकुल एहि क्षेत्र से जुड़ल कतेको घटना दशेको से चर्चाे विषय बनल अछि विशेष रूपसँ कोनो ओ घटना जाइत जहाज या विमानक स्पष्ट मलबा सेहो नहि भेटल
सच कहू त फ्लाइट नाइनटीन के घटना सबस प्रसिद्ध लगैत अछि
हँ नाइनटीन फोर्टी फइव मे पाँच सैन्य विमान परिस्षण मिशन पर गेल छल मुदा बादमे ओ सब सम्पर्क से बाहर गेल आ फिर कखनो नहि भेटल
हमरा लगैत छै जे एहिी घटनाक कारण बरमुं्डा ट्राायंगल दुनििया भरिमे प्रसिद्ध भए गेल
बिलकुल क्यूंकि एहि मिशनकक खोज लेल भेजल गेल एक बचााव विमान सेहो गायब गेल छल
कलहि हम यू एस एस टाइल ऑफ्स नामक जहाज बारेमे पढ़लिय ह
हँ नाइनटीन एटीन मे ई विशल नौसैनिक जहाज तीन सए से अधिक लोक सब स्ग अचानक गायब गेल छल
ह बिलकुल सच कहू तऽ एतेक बड़ा जहाजक गायब भाई जायत बहुत आश्चर्यजनक होय
बिलकुल एखन धरि एकर स्पष्ट कारण निश्चित रूपसँ नहि बतलाओल जा सकल अछि
हमरा लगैत अछि जे ओ समयक तकनीक सेहो सीमित रहल होय
कहलहिए हम पढ़लहुँ जे कतेको जहाज बिना डिस्ट्रेस सिग्नल भेजय गायब गेल
हू बिलकुल एहि कार्य कतेको लोको एहि घटना सबके रहस्यमय मानैत छथिन
सच कहू तो जे कोनो जहाज संकट मे होय सामान्यतः सहायता लेल सन्देश भेजबाक प्रयास करै
हँ मुदा अचानक मौसम परिवर्तन तकनीकी खराबी या अन्य कारण कतेको बेर संदेश भेजबाक अवसर नहि देैते छै
हमरा लगैत अछि जे समुद्रक विशालता सेहो खोज अभियान कठिन बना दैत अछि
बिलकुल महासागर अतेक विशाल अछि जे कतेको बेर मलबा खोजब अत्यन् कठिन बइ जाय त अछि
कहलियी हम देखलहुँ जे कतेको घटना बाद मे सामान्य कारण से जुड़ल पाओल गेल
हँ कतेको घटना मे मौसम मानवीय गलती यह यहाँ खराबी प्रमुख कारण मानल
सच कहु तऽ मीडिया कतेको बेर रहै स के ओऔरा बढ़ा दैत अछि
बिलकुल रहसमय प्रस्तुति दर्शकक रुचि बढ़बैत अछि एहि कारण कतेको घटना वास्तविकता से बेसी रहस्यमय रूप से प्रस्तुत कयल जाइत अछि
हमरा विश्वास छै जे एखनो किछु प्रश्न तुरन्तित छथि
हँ विज्ञान बहुत रास उत्तर देल चुकत अछि मुदा किछु घटना एकनो शोधक विषय बनेल छथि
सही कहलिय बर्मुंड ट्रेंगल के इतिहास में दर्ज गायब जहाज आ विमान सबक घटना केवल रहस्यक कहानी नहि बल्कि मानव जिज्ञासा महासागर विशालता तकनीकी सीमााक के इतिहास आ अज्ञात चीज सबके समझबाक निरन्तर प्रयास प्रति्षा छथि जाहि कारण एहि विषय पर रुचि जाउ समाप्ति नहि भेल अछि
कलियम बर्मुरा ट्रेंगल से जुड़ल कतेको षडयंत्र सिद्धान्त पढ़ि रहल छलै आर सबसे बेसी चर्चित सिद्धा्त एल सबसँ जुड़ल छल
सच कहु तो एहि प्रकारक कहानी सब बहुत रोमां्च लागैत अछि
हँ कियकि मानव दिमाग स्वाभाविक रूप से रहस्य या अज्ञात सबत तरफ आकर्षित होइ त अछि
हमरा लगैत अछि जे यू एफ ओ अर्थात ई यूनिटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के चर्च चर्चा एही विषय मे बार बार होइत अछि।
बिलकुल कतेको लोको दावा करैत छथि जे बरमुना ट्रायंगलके आसपास आकाशमे आस असामान्य प्रकाश य उरन वस्तु देखल गेलल अछि।
कालहि हम पढ़लहुँ जे किछु जहाज चालक आ पायलट सेहो अजीब अनुभव दवा केना अछि।
हँ कतेको रिपोर्ट मे दिशा ब्रम अजीब रोशनी आ उपकरणक असामान्य व्यवहारक चर्चा कल गेल अछि।
सच कहू तऽ एहि प्रकारके घटना सुनिके जिज्ञासा बढ़ि जाइत अछि।
बिलकुल बिलकुल मुदा वैज्ञानिक दृष्टिकोन से प्रत्यक दावाक प्रमाण आवश्यक होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे एखन धरी एलियन सम्बन्धी कोनो ठोस परमाान नहि भेटल अछि।